हेलो
कहिना की हाल हाल खबर छै
नमस्कार सब नीक छै अहाँ अपन बताय छै अपने के की हाल छै
हमरो नीक छै सब रउआ बताइ आब माता पिता कैसन छै
जी माता पिता सभ नीक छै अहाँ अपन माता पिता घर परिवारके सभ ब ताहि ने अपनेके सब नीक छै
हमरो घर परिवार के सदस्य सब नीक छै सब अपना मन मगज सब नीक छै
ओर कहू खाना उना बन गेलै
जी हमर तऽ खाना पीना भऽ गेल छै लेकिन सेवेरे से नीक न लागे छै तऽ जे गेली आ पनीर ले आबे छी देखू पनीर खाय छी नहि ल का के सब्जी नीक केना लागै छै आजकल अहाँ बताउ अहाँके खाना पीना बन गेल छथि
नहि हमनी अभी हमनी के तऽ यहाँ खाना पीना न बनल छै आ मम्मी गेल बारि बाहर आव तारि त खाना बनाइ
ओ अभियो हमर बनल जी आओर सब नीक छै हँ पनीर तऽ ओहि समेय लऽ आयल रहैल छी आ बनिओ भुजाइओ गेल छै आ बात जनै छी
बोलू
भूजल पनीर के स्वाद बड़ा नीक लागय छै
हँ बड़ा नीक लागै छै हम तऽ पनीर के पकौड़ा खेले बारी
न ओहे न भुजले पनीर ने
न पनीर के ऊपर बेसन रहने ओ वाला पनीर के पकौड़ा रेस्टोरेंट मे नहिखे खैले हम खायले बाड़ी बड़ा नीक लागल बड़ा निमन स्वाद छै ओकर इतना नीक कि मन करे कि घरे मे बना खरीदे हम आ आराम से अकेले बैठ के आ कोल्ड्रिंक ले आके पीबे आ खेबै
केने मिलै छै हमरा तऽ पते नहि छै कि पनीर केने मिलै छै हम जेने जाइ छियै खाली इतना जाने छै पनीर टिक्का पनीर चिली आओरी कुछो हमरा दिखबे न
न तऽ ई मतलब चीजमे ज्यादा हर जगह न मिलै छै ई हमनिके खैले रही हम दू जगह एक जगह पटना मे आ एक जगह गेल रहेै मुजफ्फरपुर छेका ना हो खे
हँ
ओहि मे गेल रहें तऽ वहाँ खैले रहीं आ पटना गै रहे ही ने घूमे तब वहाँ रेस्टोरेटमे ग रहै त खा ल रह
ह ह
ओ बहुत आसान रहल छै अपने घरो ब माय मम्मी के कह के आ बनव ली बहुत अच्छा लागे खाय खाली मन करते खाइ क
सुन न पहिले झूठ न बोल क न जबा दू जी आओर बताइ अहाँके तबियतसभ नीक छै
ह तबियत सब नीक छै बस थोड़ा पेट दुखाल छै
हँ
आब कहू सुनली है कि कम्प्यूटर खरीदे जाय त न
जी सोचय तऽ छी
ह कहिए खरद
ह जहिया अहाँके बोल दू अभियो बोलम तऽ पचास के करीब ले सकै छी आ तनी नीक बोलै छी तऽ तनी समय ओरी लाग जाइ छै मतलब अभी केतान हँ सुने छी अब अहाँ बोले छी एगो दूगो दोस्त कहे छिय दिल्ली जाय ल दूगो एगो अहाँ कहे छी पटना जाय ला हमरा पते न छै के मिले छै केने दोकान केने होतय हो छै
न दिल्ली जा कि ल आमे तनी र बा
हँ उह ही
हँ काह क यह रुआ जाए आब आ रहमे कम से कम तीन दिनमे दस हजार
हँ हँ ओ तऽ हमह हुँ समझै छी हँ पटना ऑनलाइनो आबै छै की
पटने खरीद ली ठीक रही ऑनलान लान मे उतना अच्छा न मिलै छै हँ ई सब चीज चीज ने से अपना सामने बैठ के बनवाय वाला चीज बा ह
रेडीमेड ना बनै छै कि
रेडीमेंट मिलै छै लेकिन ओहिमे भरोसा नहि रहै ने कि हँ हमने जब पचास हजार रुपआ देत रहल छिये तऽ कहाँ छैिय उतना नाम छै मतलब ओमे कैसन समान डालब बा कइसन नहि खेदालन को के पात
ह ओ सबन स ले चढ़ ताकि सब च अपो सा
हँ जबरवैया लेबै बा न तऽ चलू हम लेे चली पटना मे हँ
जी
हम देखे त न कहाँ छ पटना मे दुकान बा चलू एक हजार दू हजार रुपैया खर्चा होइ
आ रिस आ हां अहाँके खोजू ने बढ़आ पीहो जाइ छै
हँ तऽ हम बताब तऽ बानी बनिया अगर दोगो चाही तऽ पचास घर में बहुत बढ़िया हो जाय जाहिमे लआ गेमिंग गेमो खेल सक लै यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकी ले
ये तऽ हमरा गेमिंग खेल न चाही हमरा इडिटिंग ल
हँ तऽ इडिटिंग सुनी गेमबा बेसी हार्ड रहल ह ने एडिटिंग मे ठीक तऽ ओ ल ला राउआ कम से कम साठ हजार से पैंसठ हजार अगर रहली
हँ
बहुत अच्छा हो जाइ जे मन भरि एडिटिंग कर सक फोर के मे एट के मे हँ
आ तऽ मतलब डिस्प्लेो बढ़िया होइ छै ने मतलब के ओ जो
ह त ओ रौआ उऊपर बा ना कैस रोर डिस्प्ल मंगावा तनी कैसा न की मंगव
हँ ओहो नीके लेबै का मतलब कि झुटेके जो कर्ड वला होइ छै
ना ना कट वला त रौआ के कम से कम न दस हजार मे ऑनलाइन पर मिल जाइ
आ ऑफलाइन पे
ऑफलाइन पर कोमड वाला तनी कम किनायल छै ठीक मने ग्राहक सब तनी कम खोजल छै ओहि से ए ओ कोमड व वाला न मिली
हम सोचै छ जे पैंसठि भ सीपीू ले लेबैके
ह न तऽ हम जा सुन सु पूरा सेठ के पैसठ कहली ह हँ
ना हम अग सुनहु अभी हमरा पास पचास छै प्रोजेक्ट खतम हो जाइ छै तऽ मतलब क पैंसठ मे की करे छी कि एगो सीपीू ले लेबे के दस मे की करै जाइ छै कि मोनिटर ले लेबे के ओकरा बाद काच में की करल जाय छै क माउस की बोर्ड ई सब ले लेब
न त बस सी पीू लेबै कि बा न
हाँ
तऽ रोआ हउ का करी सी पी रोआ के अगर पैंतीस हजार मे सबसे नीमन हो हो जाइ
तीसे हजार मे
हँ हम पूरा सेट के कहली है कक्ड वाला लेबेके बा ना
आ जादे अच्छा लेबके मन त चालीस हजार ले सी पी न मन हो हो जाई ह आ दस के आ दस से पन्द्रह हजार मे रहुआ ह मिल जाय कोड वला डिस्प्ले
ओ नहि तऽ हम तनि महगा लेवल जाइ छै तनि दिन तक चली जैस कि बताबै छी जैसे पचपन साठ रखलू सिपियु के ओकरा बाद दस बारहे रखलु मोनिटर वा आ पच रक छै माउस हो गेल कीबोर्ड भ गेल ई सब पूरा मतलब ओकर चिपका उपका के तार उर अथी होगै छै गाछ मे न हो जाइ छै आ ओकरा बाद जो बच गेल छै ओकरा बाद आऔरी दस रखलु चेयर उअर ला कियर सबला कुर्सी सब
हाँ र‌उवा जे माँंगेता ने ना ओ कितना ने कम से क कम सत्तर हजार ले हो जाइ छै हँ
हँ तऽ चलू सब नीक छै कुर्सी केने से लेबे छी कुर्सी
कुर्सी सुनि कुर्सीमे लेबेके होइ तऽ ऑनलाइन लेहब
क‌इसन चाही ऑफिस वाला ऑफिस वाला चाही की
छओ सात हजार मे बढ़ीया मिल जाइ छै
छौ सात हजार मे हँ बहुत बढ़िया मिल‌इ
ह तऽ उहे ने होइ छै आखिर कुर्सिया पे फायदा कुछ होकै छै क
हँ कुर्सीय पर फायदाे ई रहल छै कि ओकर बहुत आराम मिले छै
सुनतानी ह देखू देखू कइसन चाही गेमिंग वाला पर बहुत आराम छै ऑफिस वाला
आ कोनो जे जे दाम मे फिट हो जाइ छै ओ ले लेबय के की
अच्छा तऽ पटना चलयके एक दिन नहि नहि सवेरे ही चलेके
ह
दोकान उकान तऽ देखबे करै छी बनाबे मे समय लागै छै पीसिय आ
हँ बनायमे तऽ कम से कम मम्मी बनाबमे पाँच एक घंटा से छ घंटा लाग जाइ छै
पूरा मतलब क लाइट वला लगाबै छै कि
हँ एलु आ तनी देखू ओय मे के नेटा होल तऽ रउआ अगर लाइट वाला चाही तऽ लाइट वाला लागि जाइ ने तऽ बिना लाइट
अच्छा तऽ सत्तर हजार पी सी के हो जाइ छै आ पंन्द्रह से सत्ररह हजार इन्वर्टर गो बैटरी के हो जाइ छै भर देय छी न चलू नीक छै तऽ अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागे फेरू बात
ठीक छै ठीक छै